ह
हेलो
हेलो हेलो हेलो ठीक छै अपन कहियौ
अपनो ठीके छै की कहू गाछ छी मे आयल छी घरे ते मच्छर काटि रहल छला घरे गर्मी लागि रहल छै छला गाछी मे एलों तऽ गाछी मे मच्छर काटै छै की कहू आमो उमो सब झखरि गेल छै से खइतहु
पाँच छओ दिनसँ बारिश वाला मौसम भऽ गेलै पानि पड़ि रहल छै एते मच्छर आबि गेलै एते मच्छर की बताउ
की कहू बगाछीक सहित जतऽ ठारो होइ छियै तत त तऽ मच्छरे देख खाइ दै छै
मच्छरे छै खाली आइ काल्हि मच्छरे के दिन आबि गेलै पछवा बहैया मच्छर कटैया ह मच्छरे सब राज करतै कनि दिन जाबे तक बरसात के मौसम छै ताबे तक ओइके बाद तऽ अपने सबके राज चलतै
बरसात अभी रौदी पड़ि गेलै जतेक कदवा उदवा भेल छलै सब सूखि गेल छै नइ बारिशे होइ छै ने कथहू बारिश हिनका बन्हिया एक अछार आउरो होइतै तब ने
देखियौ न एते जल्दी मतलब तुरंते मे रंग बदलि देलकै एते जादे आइ धूप रहै
अभी देखियौ मेघ लागल छै
हालत खराब छै आय गर्मी से
की करबै
गाँव मे आइ कोनो पूजो तुजा अइ
अच्छा हँ हँ यौ विषहारा पूजा बय विषहरा पूजा कहा गेल ब्रह्म पूजा छै आ भो
हं गेलियै कि नहि देखे तेखै लए देखे तेखे लए गेलियै कि ने पूजा
की कहू धान उन रोपै लगलियै ने तैहिसँ टाइमे नहि उबरलै तऽ कतय जयैती देखय लए
धान तानमे व्यस्त छियै ने
की कहू कनी देर पहिले एबे केलियै फेर जाइके छै धान रोप पै के तें स नहि गेलहुं आब शाम मे होता है टाइम मिलतऽ तऽ जेबे नहि तऽ कोनो ठीक नहि
केते केते बड़का खेती छै से
जादा बरका खेत ने छै ओ सात आठ कट्ठा छै ओहिमे आधा रोपाइये गाएल छै आधा और बाँकी छै
तब रोपि रहल छै आओर जेबै कनि देरके बाद तब रुकबै
कतेक भऽ जायत हैत काज सब
की कहलियै
कहलऊ कतेक अनाज सभ भऽ जाइत हैत
अनाज दू तीन सालसँ तऽ पच पचते होइ छै यौ लेकिन इ मे क बारिश उरिश होय छै त अंजाद तऽ लागल हैत
मेहनत करैत रहू हेबे करत मेहनत के फल तऽ नीक हेबे करै छै हँ सबटा उपरे वाला के हाथ पानि तानि परवेरे तऽ हेतै नीक जकाँ जे अपन हाथ मे नहि छै ओहिके वजह से किसान सबके कनि अथी भऽ जाइ छै दिक्कत हम कहाँ छी छ तऽ गाँवमे आइे हमरा नहि नहि हम गाँव मे छियै ने हमरा कनि भन हम कनि निकलि गेल रहौ उम्हर की कहै छै कोनो एगो गाँं छै बहुत गरीब गाँं छै ओहिमे भंडारा करबै रहै हमरा
अच्छा
आ आइे नीक दिन बुझायल तऽ आइे कहलियै आइे करबा दै छी भंडारो अोहि के काम ताममे लागल रहौं समान सामान खरीदै लए व्यवस्था सब करबाबै लए
अच्छा भण्डारा करबै छी ने
आब कनी देरमे हेतै की
कहली मनता उमता छलै की
नहि नहि ओहिना हँ
अच्छा हँ हँ
कनि देर मे स्टार्ट हेतै भंडारा
ठीक छै तऽ अपनो खुशी से कऽ सक
हॅं वए पूड़ी सब्जी बनवा देलियै अथी की कहै छै हलुआ
अच्छा ठीक छै त हम करू कही पूरी छै आ हलुआ छै आ खीर छै
हँ पूरी सब्जी आ हलुआ
अच्छा हँ हँ पूरी सब्जी हलुआ तऽ
करू अहु तऽ भंडारा कहिे रहल छीियै आ भोजो जो होत किो बुढ़िया अगनामे हँ गाँव में
अच्छा अच्छा कहिया छै भोज
मतलब कि अहूँकेँ भन। भंडारा उंडारा कहि रहल छियै, गोलू सभकेँ भोजो भऽ रहल होते। भोजे उजैरहते तऽ खाउ, भोज खाउ। उधर गोलू भोज खायत अहाँकेँ। भण्डारे खियाउ
हँ हम तऽ आयल छी पाँच छओ आदमीकेँ लऽ कऽ। फेर काम ताम पड़ै छै ने आदमी सभकेँमे। हँ हँ, अबराइत तक अबै। थाकल उकल रहब रातिमे तऽ।
अच्छा हँ रातिमे अबै ने
हँ राति भऽ जाएत, आब नहि आब शुरू हेतै आब। आब शुरू हेतै, एखन तऽ बने कऽ। खतम भेलैए
अच्छा, एखन पानि खतम भेलै, पाइनो पड़ै छल उधरनि आओर।
हँ पानियो रहै, कनि दिक्कत कऽ देलकै। भोरे निकललियै ह एतऽसँ। पहुँचलियै आठ नओ बजे तक। फेर सामान तमान आनि के रहल रहे, भोज लऽ मतलब भंडारा लेल। तऽ ओ सभ अनलियै, तखन हलुवाइ बनेलकै। एक दू बजे चालू केलकै।
त
पानिओ पड़ैत छलै।
बारिश उरिशमे हलुवाइयोकेँ तऽ गुंजाइश नहि होइ छै, ओकरा वाटरप्रूफ पंडाल बनौनेली। ओतऽ पता थोड़े ने रहल कि मतलब आइ पानि आबेटा करतै। मौसम तेहन कऽ दै छै तुरन्त गिर गिर जका रंग बदल लऽ छै।
स लेने रहिऐ म मतलब जगह ठीक ठाक रहै, जतऽ एकरा खाना बनबैके रहै, एकरा सभकेँ पहिले। सोचि लेने रहियै, जगह खराब देबै तऽ फेर दिक्कत भऽ जेतै एतऽमे। तगा सभ
निलाजल कल भंडारा उंडारा। तऽ थाकल मारल रहब तऽ सुबहमे मिलै छी तखन।
हँ हँ, कैलय एभीए हो।
तऽ सुनू ने, कहलियै मुकेशकेँ की हाल चाल छै? हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो छप जली र हेलो हेलो, कट गेलो लाइनमे। दो ब